कीअं आहियो सभ बढ़िया?
बढ़िया -बढ़िया सभ मज़े में।
काथां जा आहियो तव्हां?
असां भुसावल जा आहियूं। तव्हां काथां जा आहियो?
असां दिल्लीअ जा आहियूं।
अच्छा ॿियो कीअं मज़े में।
हा सभ मज़े में रात जी मानी थी वेई तव्हांजी?
न न देर सां खाईंदा आहिनि साढी ॾह यारहं।
अच्छा हा हा असां हित ऑफिस वेंदा आहियूं सुबुह जो साजूर उथ उथंदा आहियूं।
अच्छा अच्छा
मानी थी वई आहे।
बारिश वारारिश आहे हुते?
हा मींह बसे थो वधीक सुबुह साण ही थे तो। सुबुह जो न हुयो ऑफिस वञणु माल त हल्को हुयो। हुन खां पोइ सॼो ॾींहुं मीं हलियो आ अॼु। शुकर आ मालिक जो विच में बंद थी वियो हुयो ऑफिस वञण जे टाइम ते, अऊ वापसि मोटण जे टाइम ते बंदि थी वियो हुयो।
ॿियो छा मालिक रखे थो सभिनि खे।
हा बिल्कुलु-बिल्कुलु।
ॿियो दिल्लीअ में कीअं ऐं?
दिल्ली में नंढड़ी आ पर माण्हू वधीक आहेन जाम माण्हू आहिनि हिते। हर जात, जा धर्म जा, मिनी इंडिया आहे दिल्ली।
असां बि हेेॾे वेंदा आहियूं ब्यास साइड त पोइ ईंदो आहे विच में दिल्ली लंगर सेवा ईअ ईंदी आ।
काथो जी लंगर सेवा?
असां हेॾे वेंदा आहियूं न ब्यास, तो विच में दिल्ली पवंदो आ न।
हा-हा
त जथनि जी ईअ रोटी वोटी खणी ईंदा आहिनि न त तॾहिं ईअं बस स्टेशन ई ॾिठी आ दिल्लीअ जी।
स्टेशन ॾिठी आ, त अचो कॾहिं ॾिसो दिल्ली बि ॾिसो।
हा हा
पर हर को बिज़ी आ पंहिंजे कम
बीजी़ आ हा वॾीन सिटीन में ईअं ई आ न हर कोई पंहिंजे पंहिंजे में लॻो पियो आ।
हा छोकी घर में न रही करे दिलि न लॻे थी कंहिंजी ॿि। हिते माण्हू आड़े, आड़े पाड़े वारा कहिंसां बि न ॻाल्हाइनि सभु पंहिंजे बंदि घरनि में आहिनि।
हा हर कोई नौकरीअ वारा थियनि था न, त पोइ बिज़ी था रहनि वञनि था सुबुह जो अचनि था राति जो।
हा हा हा
हिते वरी भूसावल नंढो आ न फैक्ट्रियूं न छा जॉब वग़ैरह घटि हूंदियूं आहिनि सभु पहिंजा धंधा कन
इहो ॿि सुठो आ घर में मां ॿि नंढे ॻोठ जी आहियां हुते त हा हुते त माण्हू पंहिंजे घर जा कमु कंदा आहिनि।
अच्छा त तव्हां जॉब कंदा आहियो?
हा मां हुते ॿि जॉब कंदी हुयमि हिते ॿि कंदी आहियां।
अच्छा-अच्छा
हा कंपनी ना आहे। सिंधी अकेडमी दिल्ली आ सरकारी ऑफिस।
अच्छा-अच्छा हुन में कंदा आहियो।
हा सिंधी जेका असांजी ॿोली आ न, हुनजे वाधारे लाए कमु कंदड़ आहियूं असां।
अच्छा-अच्छा हीअ त ॾाढो सुठो आ।
हा हा फोन ओ फ्रैंड ते न ते हुन कार्य ते जंहिंखे ॿि ॿुधायां चवंदा आहिनि ॾाढो सुठो तव्हां त इहो ही कमु कयो ता।
तव्हां कयो ता ॾाढो सुठो तवं इहो त
हा हा हा हा
ॿियो?
हुन जे लाइ ई कम कंद आयूं त मां तव्हांखे अॼु। हा, साजूरी आ। मतलब नवे सवा नवे बजे घर मो निकरी वेंदा आहियूं पो शाम। जो हा अठे साढे सते वजे ताईं वापस मोटीं नहयोस ॼो ॾींह निकरी वञे तो न।
हा, जॾहिं रोटी पाणी खणी वेंदा हूंदव न टिफ़िन।
हा हा बिल्कुल छंछर आऊ आरतवार ॾींह मोकल हूंदी आए।
अच्छा।
हा पर छंछर आरतवार ॾीं बि कोई प्रोग्राम हूंदो हिन दफ़ो असांजो। त भगताणी जी आहे न जेके उल्हासनगर वारा आहिन्। ॿुधो आ तव्हां नालो हा हा। उन्हन् जो प्रोग्राम हुयो आतवार ॾीं।
अच्छा।
तमाम सुठो प्रोग्राम कयं हुनन।
हा त ईअं तांही छुटी हूंदी न सरकारी आहे त छंछरु आर्तवार।
छुटी हूंदी आहे तांजी मोकल हूंदी आ पर प्रोग्राम हूंदो आह पर। ड्यूटी हूंदी थींदी आ न हुते?
अच्छा अच्छा।
जीअं असां सिंधी जे वधाारे लाइ कम कयूं था त सिंधी लाइ प्रोग्राम बि। कंदा आहियूं सभ माण्हू अचन् गॾजी ॾिसण प्रोग्राम थींदा आहिन् हाणे। चालीहो ईंदो त चालीह में बि हर मंदर में असांजा आर्टिस्ट वेंदा।
हा चालीहो त ॾाढो सुठो मञाईंदा थव असांए हिते बि अचो घुमी वञो।
हा सिंधी लाइ मतलब जेको बि ॿार आहिन ॿारन खे पैसा ॾींदा आहियूं अचो सिंधी में पंहिंजी। अणलिखियल अनपढ़ियल आऊ पंहिंजे पाण लिखी अचो कविता आऊ पढ़ो। भले चार पंज लाईनियूं लिखि अचो ॾह बारह लाईनियूं। कुछ सिखन ॿार कुछ सिखी सघन।
सही आ अॼुकल्ह सभ। सिंधी आऊ इंग्लिश आऊ हिंदीअ में घुसी आयान सिंधीयाके कोई महत्व ई नथा ॾियन्।
हा हिन लाइ असां सिंधी खे महत्व ॾियण लाइ कम कंदा आहियूं।
हा।
भइ सिंधी में। हा जेके अरेबिक सिंधी हूंदी आ न। हा उनजी बि असां क्लासूं हलायूं त ऑनलाइन।
अच्छा।
हां।
हां ॾाढो सुठो था कयो इहो त।
हां।
ॾाढो सुठो कम थव त।
बिल्कुल बिल्कुल।
झूलेलाल इहे सभ मनाइंदा आहिन् न हुते बि।
हा हा बिल्कुल चालीहो चालीह ॾींहं विर्त बि रखंदा आहिन माण्हू कंह कंह माण्हू चालीह ॾींहं। साबुन न लहिण, मथो न धोइण शेविंग न करण। नाखून बि न कट्टिंदा आहिन्।
हा हिते बि तेल न ह। हां सभ हंध पंहिंजो बिस्तरो जेके रखंदा आहिन् अलग कपडा ड्रेसियूं फिट। भिक्स कंदा आहिन बस एतरियूं ई पाइण इय।
हा ऐं हेठि सुम सुमंदा आहिनि।
हा हा पलंग ते चवंदा आहिनि न सुंबो आहे हुन मे
हा बिल्कुलु चालीह ॾींहं जीअं लाल साईं जा बिल्कुलु शेवादारी ठही करे
हा हा
बिल्कुलु उह ई कमु कंदा आहिनि माण्हू असां बि चालीह ॾींहं वेंदा आहियूं टिकाणे
हा ईअं वेंदा आहियूं असां बि पर ईअं चालीह ॾींहं न पर उपास ईअं न रखी सघदा आहियूं हेॾा ॾींहं
न उपवास त न ऑफ़िस वारा आहियूं असां असांजा प्रोग्राम बि हूंदा आहिन पो असां आर्टिस्ट खे ॾिसण लाइ मंदिर वेंदा आहियूं
हमहम
त पो हुते ड्यूटी थींदी आ हुते उहो बि वञण पवंदो आहे।
असाजे साइड बि ॾाढो सुठो हो मनाईंदा आहिनि, जुलूस वुलूस कढदानि लाल साईं
जुलूसु असांजे हिते बि थींदो आ ज्योतिनि जो संगम ज्योति संगम हा हिते ब़ि असांजे हिते घर जे पासे में ई हेठ हितो निकिरंदो आ जुलूस अऊ सुबु साई लंगर शुरू थी वेंदा आहिनि।
हा हा
अ छोला भटूरा आइस् क्रीमूं मालपुरा जलेबियूं अलाए छा छा छा
चङा आइटम रखनि था न अॼुकल्ह सुठा ता मल्हाइनि हर शहर में
हा बिल्कुलु ईअ ॾाढ ओ ॻालो सुठो थए
हा पो सुमंदा बि जल्दी हूंदव रात जो?
न थी वेंदा नी यारां साडा यारां कंह कह महल कोई टी वी ते कुझु ॾिसण लॻी लॻंदा आहियूं त देर बि थी वेंदी आ। हाणे आदत थी वई हा छा कयूं सियारे में लॻंदो आ की सुम्ही पऊ जलदी
चङा घणा साल थी विया थव जॉब खे?
मां त तव्हांखे छा ॿुधायां जीअं मां मतलब नंढी हुअमि त ॿारहीं क्लास करे पो टीचिंग वारो कोर्स कयो हुयो ॿी अढाई साल जो जेको थींदो आ न हुन खां पो मां जॉब बि कंदड़ आहियां घर में बिल्कुलु घटि वई आहियां।
अच्छा
शुरू हा शुरू सांण ई मां जॉब कंदी
बियो केर केर तव घर में?
घर में घोट आहे पुट आहे।
अच्छा टे ई आहियो टे ॼणा ई आहियो पो बबू जी शादी न थियल ए छा?
न न नंढिड़ो आ अना त पढ़ाई करे थो।
ो ह फैमिली नंढी तव न त
शहर में त इअं ई हूंदा आहिनि छा कयूं।
हा त पो वरी तहां जॉब ते वञो त पुठियां पो ईअं संभाले वठंदो थव न पाण खे नंढो तव त
हा हा
सभ सुठी ॻाल्हि आहे न असांखे बि लॻंदो आहे कयऊूं कुझु पर हिते भू साल में कुझु आहे कोान हाणे आहे ऐं हुअ ई स्वाब घर जा ई घर में ई हूंदा आहिनि
तव्हां कार्य वारे ते हुते वधीक माण्हू जुड़ियल हूंदा
हा हा हिते वधीक जुड़ियल आहिनि मां हाणे ई मूंखे पतो पियो मुंहिंजे हिन फ्रेंंड ने ॿुधाईईं
हा
मोबाइल ते स्टेटस वग़ैरह ते ॾिठोमांसि त हिन करेे हुनने चयी कर जोड़े छॾी
हम ह
मां ठीकु आहे हिकु ॿिनि सां थियो हुयो ॻाल्हाण
हम
हम
तव्हां सुंदरी उत्तम चंदाणीअ जो नालो ॿुधो आहे
सुंदरी उत्तम चंदना न न हुन
असांजी सिंधी लेखिका आहे सिंधी नॉविल नवीस मतिलब जीअं भाई हूंदा आहिनि ईअं ई सिंधी में आहे हिकिड़ी सुंदरी उत्तम चंदाणी आहे हुननि हिक कहाणी लिखी आहे जंहिंजो नालो आहे भूरी
भूरी
हा भूरी में हिकु गैरतमंद औरत आहे ख़ुदिदार आहे ऐं गैरतमंद आहे
अच्छा
क जदोो जहत महिनत करे ऐं पर घर जा पोौरे ऐं नाज़ करे महिनत ऐं मश्क़त करे पापड़ विकिणी पेट पालण हा आउं भाड़नि जो सुहिणो मिसाल आहे मतलबु उहा महिनत करे थी
हा
पंहिंजे पेट खे पाले थी ऐं ॿारनि खे बि पाले थी
ह असां बि थोरी मतलबु सिलाई वग़ैरह कंदी आहियां मां बि
हा मूंखे बि सिलाई अचे थी मां पंहिंजा वॻा पंहिंजे पाण सिबंदी आहियां ब्लाउज वगा सभु कुझु
हा मां बि ब्लाउज़ सूट वग़ैरह सिबंदी आहियां या थोरो सो स्कूल चालू आहिनि त स्कूलूं कीअं टीशटियूं वग़ैरह जो ऑडर मिलंदो आहे सिबंद ना आहियूं हुन ते जेको इ न न उहे रेडी ॾींदा आहिनि भइया उह हिकु भइया। हुन ते स्कूल जो जेको लोगो हो स्टीगर न हूंदो आ नाले जो।
उहो हा अच्छ! ॾाढो सुठो आ कुझ न कुझ करियो मन लगा लॻंदो आ हा न? मन लगल राहंदो आ।
उथंदा आहिूं जीअं मंझंन जो फ्री थीेंदा आहियूं हिकु ॾेढ त पोइ शाम ताईं टाइम हूंदो आ त हुन विच विच में करे वठंदा आहियूं इहो थोणो घणो कम।
हा उहोई त बे बसि तं आहिनि असांजा। जीअं ईअं सुंदरी उत्तम चंदाणी आहे हा त स्त्री आहे अ बेई बस साईं आहिनि हुननि नारीय लाए वधीक सुठो लिखो आ। जीअं हुन टाइम आज़ादी न मिली हुई असांजे देश खे त आज़ादी खों पहिंरे जेके हुया मुस्लिम वधीक हुया श शायर वग़ैरह उहे या प उ शायर हुया त उहे नारी जी सुंदरता जी वखांणी कंदा हुया पंहिंजे न। सहित्य में उहे चवंदा हुया की, नारीअ जा वार ख़ूबसूरत आहिन, अखियूं सुठियूं आहिनि, अंउं गिल चिट इनन्हनि जी ॻाल्हियुं कंदा हुया, जेके असांजा वेवसांई आया न उहे चवंदा आहिनि नारी जी महानता जी कहाणियूं लिखनि, हुननि चयो की जेका नारी आहे उहा नओं महीने पंहिंजे पेट में पुट्र खे पाले नयों जनमु ॾिये ती। अंउं ॿारनि खे पढ़ाए करे अग् अज्ञानता खे दूर करे ती, उहे चवेनि ता की की नारी चाहे ॿुढ ॿुढड़ी बि थी वेंदी आ पो बि पघर करे पोरियो करे पंहिंजे घर खे पाले ती। अऊं कॾीहिं बि मतलबु उहा वेहिंदी ना हे अंउं नारी जो जेको महान रूप आहे औरत जो
हा।
जो हुननि पंहिंजे साहित्य में लिखियो आहे सभु कुछ। उहे चवेनि ता की नारी महान आहे, सहनशील आहे, हुनमें शक्ति आहे।
हा हुनखे सहन शक्ती ॾाढी चवंदा हिनि न असांखे बाबा जी बि चवंदा हिनि सत्संग ॿुधंदा हियूं त भई अॼुकल्ह छोकिरियूं लेडीसियूं अॻिते इन जेतिरा छोकिरा ना हिनि। अऊं हर कम में छोकिरियूं कीअं सभ करे वठंदियूं हिनि, काई ॻाल्हि में पुरते ना हिनि।
हा बिलकुल।
भई ठाने वठे त सभु करे सघंदी आ घर बि संभाले वठंदी आ, बिज़नेस बि करे सघंदी आ।
हा बिल्कुल सुबुअ जो पंहिंजे घर जो कम करे पो ऑफिस वंञों अची करे वरी घर जो कम कयो।
सही आ असां बि सत्संग ते सुबुअ यो वेंदा आहियूं त रोटी पांणी करे वेंदा आहियूं टिफ़िन खणी वेंदा हिनि।
वरी अची करे बाक़ी कम पो करे वठंदा आहियूं, फ्री थी करे वरी थोणी सिलाई करे वठ वठंदा आहियूं वरी शाम जो टाइम मिलंदो आहे त थोड़ो सिम नाम खे ॾई सघंदा आहियूं। सभ खे पूरो
एस आइ आर हले तो?
कित्थे हिते?
दिल्ली में त हले तो एस आई आर त तव्हांजे उते बि हले तो? जेको वोटर उहे इलेक्शन वारा आहिनि हुनमें ॿ हज़ार ॿ वारा गोल्हिनि ता।
न न हिते त नत्थो हले।
न हले तो?
न।